हेलो।
हँ गोर लगै छी सर।
हँ खूब निके रहु, की हाल चाल छै।
हां ठीक छै, अपन बताउ, अहाँ सब ठीक छी ने?
हँ सब घर मे ठीक छै, अहां ओत सब ठीक छै।
हँ हमरो ओत सभ ठीक छथिन।
ह पाबनि तिहार, हँ मम्मी पप्पा ठीक छथिन। पाबनि तिहारके समय सभ आबि रहलैए ने, अपना सभक मिथिलाञ्चलमे फेरो जे छै से पाबनि त्यौहारके समय आबि रहल अछि।
ह इ त आबि गेल, कतेक पाबनि त इ मंथ त अगिला पिछला मंथ त बीतबो कयल आ इहो मंथ मे पाबैन आबि गेल अछि।
हां। अहाँ के पाबैन तिहार त मोटा मोटी एके जनवरीसै शुरू भ जाइ छै अपना सभके मे। मिथिलांचल मे, नै। एक जनवरी के आब लोक, केना आ पाबैन जेकां। जेका मनाबै छै। नै मनाबै छै?
हँ से त मना, एक जनवरी के त पाबनि जकाँ त जेनाकि भेले इ नया साल, नया साल मे त बहुत नीक कथि पाबैन मनायल जाइ छै, हँ।
लोक नया जगहपर गेल, त देखय सुनय लेए। फेर अहाँके की कहै छै, ओहिसँ पहिले, एकतीस तारीखसँ। अहाॅं के, कीर्तन भजन सब सेहो शुरू कऽ देल जाय छै। से कऽ देल जाइ छै, मिथिलाञ्चल मे इसभ तऽ। पहिने से भाव आबि रहल छै ई सब चीज अहाँके, नाइ।
हँ, ई मिथिलाञ्चलके तऽ इएह परम्परा अछि कि, अपना मिथिलामे बहुत नीक लागै छै, पाबनि होइ छै।
हुं।
एक जनवरी के मनायल जाइ छै नया साल, फिर मनायल जाइ छै ई, तिला संङक्रानति।
हँ, कनि आगू जहन अहाँ बढ़बै। हे न, तऽ अहाँके तिला संक्रा्त पकड़ा जाय छै। जहिमे अहाँके चिलौर बनैत छै, तिलबा बनैत छै। मु मुरही के लाइ बनै छै। नहि चूड़ -दही, चूड़ा -दही खुआएल जाइ छै। मुड़ै रहै छै ओहिमे, नहि?
हँ, बहुत नीक लागैत रहै छै।
मिथिलाञ्चलमे पैघ पाबनि छै, ने तिला सक्त करेज जे छै तकरा बाद सरस्वती पूजा तऽ अहाँके घरे- घरे मनायल जाइत छै।
हँ, ई सरस्वती पूजा तऽ अपना आरके पूरा घर मनाल सभके घर मनायल जाइ छै।
आ लगातार आब। आब जे छै से, सब आओर बढ़ेने जा रहल छै। जे अहाँके की कहैत छै, मिथिलाञ्चलमे सभ। बेसी पूजा पाठके बुझैत ने, आगुए बढ़ा रहल छै। तकरा बाद कनि आओर अहाँ आगाँ बढ़ि जेबै। तऽ अहाँके, नरक नवारण चतुर्दशी आबि जाइए, जेकि मुख्य मुख्य रूपसँ, मिथिलाञ्चलेमे मनायल जाइ छै। नहि मनायल जाइत छै?
हँ।
ई अहाँके अपनासभक मेन अथी छै, बाहरके लोक तऽ बुझबो नहि करैत छै।
बाहरके आदमी एतेक पाबनि तऽ नहि ने बुझैत छै।
हँ।
अपना आरके तऽ छियै मिथिलाके, जेनाकि अपना आर छियै मतलब। एमुहरका छियै तऽ अपना आर ने जानै छियै कि ने ई चतुर्दशी होइ छै त। इ हूँ।
हँ हँ। विधि -विधान से जे छै।
विधि हँ तऽ अपना आर विधि- विधानके हिसाबसँ करैत छियै, हर पाबनि, हर तिहार, सभ करैत छियै, आओर।
कोनो पाबनि जे छै, तकरा बाद अहाँके कनि आगू बढ़ जेबै तऽ होली आबि जाय छै। दिल्ली तऽ अहाँके पूरा देश नै, पूरा देश। मनायल जाइ छै, लेकिन मिथिलांचलकऽ जे होली छै अहाँके ओकर। किछु अलगे हिसाब किताब रहै छै। एक दू दिन, एक दू दिन पहिले स। जे छै से अहाँके मतलब शुरू भऽ जाइ छै। नहि, पहिले रंगसँ खेलायल गेल, फेर अहाँके। गुलाल से खेलल गेल ने बाहर के लोक अहाँ। के जरबे छै कथी होलिका। नहि आ अप हँ आ लेक आ लेकिन। लेकिन अहाँके मिथिलांचल मे की कहै छै। ओकरा सम्मत कहल जाइ छै, नहि कहल जाइ छै? तहिया से कनि कनि के गर्मी के शुरुआत सेहो अहाँके भऽ जाइत छै। नहि भऽ जाइ छै। कनि -कनि गर्मीके शुरुआत सेहो भऽ जाइत छै। ओहि दिनसँ भऽ जाइत छै।
ओहि दिन से जे दिन जे सम्मत जरै, ओहि दिन से।
हँ ओहि दिन से भऽ जाइ छै अहाँके, एकरा बाद। थोड़े आओर आगू बढ़बै तऽ अहाँके। जितिया पाबनि भऽ गेल ने। माछ मरुआवला नै।
मम्मी सब जे करे छथिन ओ।
हँ। व्रत कयल जाइ छै अहाँके हँ। तकरा बाद अहाँके तीज व्रत सेहो भऽ जाइए अपनासभके मिथिलांचलमे। बड़ी भारी तीज व्रत होइ छै ने। ओकरा बाद कनि आओर आगू बढ़ि जेबै तऽ, अनन्त पूजा आबि गेल। नहि। तकरा बाद की आबि गेल अनन्त पूजाके बाद। अहाँके ई आबि गेल। ओहिसँ पहिले अहाँके भऽ गेल। अनंत चतुर्दशी भऽ गेल अहाँके। ओहिसँ पहिले अहाँके चौड़चन भए गेल चौड़चन मे कते रास पकवान सब बनैत छै ने।
ह चौड़चन चौड़चनो में बहुते चीज बनैत छै।
पुरूकिया बनै छै अहाँके, पूरी बनै छै। नहि नया -नया बाँसके समान। खीर बनै छै, दालि पूरी बनै छै। ने नया- नया अहाँके बाँसके। बर्तनसभ जे छै से, खरीद कऽ आनल। जाइ छै तकरा बाद चंगेरासभ खरीदल जाइ छै। तऽ किछु अहाँके अलगे अथी छै। आर चौड़चने में ने ओ पात जे तोड़ि के आनल जाइ छै। पुरेणिक पात ओहि मे ने, कमल के फूल तोड़ के आबल जाइ छै, ओहि पाबनिमे ने, ओहि
तोड़िक लाबै छै, आओर ओएह से पूजा करै छै ने।
होइ छै ना लोक होइ छै जे अही ओही से होइ छै, अच्छा ई जे छै अहाँके चौरचन कोन भगवान के पूजा होइ ऐछ? चौठी-चौ ठी चान्द के न चौठी चान्द के बड़ा बढ़िया जे छै से इहो पूजा अहाँ के केल जाइ छै तऽ लगातार तऽ आब अहाँके ऐबिए रहल छै पाबैन-सब। तेकरा वाद सबसे अहाँके-जे खतरनाक भऽ जै छै अहाँके ई पितर-पक्ष जे भऽ जै छै। ओइमें की छै? खाली अहाँके भोजे-बात होइ छै। पन्द्रह दिन ओइमें खाली भोजे-भात ओइ छै। ओ अहाँके पन्द्रह-टा तीथ ओइ में पड़ै छै। नै, पन्द्रह-टा तीथ पड़ै छै आ ओइ पन्द्रह- टा तीथ में जे स सब अहाँके मरल रहै छथिन है न से हँ-हँ पूर्व इ हँ, ओइके अथी पर जे छै से खुएल जै छै जे-जे पीठ में मरल रहै छै अहाँके, ओ सबटा खुएल जै छै, तऽ ई पन्द्रह दिन लगभग अहाँके भमार स भोज रहै छै।
हुनके कहै छैन ना पित्तर पछ आर मा- मत्तर नमी?
तर-पक्ष, मात्रनमी मात्र-नमी अलग भेलै। मात्र-नामी मे भेलै अहाँ के ज तेक महिला वर्ग के आदमी मने महिला मरल छै।
हँ।
बुढ़िया नानी, बुढ़िया दादी जे मरल छै। तऽ ओक्कर हँ-ह। अगर बिसरा गेलै, तीथ अगर बिसरा गेलै ठीक छै? तऽ अगर ओइ दिन खुआ लेल जेतै नोथारी मात्र नौमी दिन तऽ भऽ गेलै यानि हँ खुआ लेल गेलै, चाहे तीन आदमी अथी भेल छै तऽ तीन-टा नोथारी खुआ लेलकै तऽ भऽ गेलै। से बात छै, तऽ ओकरे कहल जाइ छै मात्र-नामी लेकिन एमहर अहांक के से नै होइ छै, पितर-पक्ष वला में से नै होइ छै। जे-जे तीथ के जेना-जेना पकरेल रहै छै, ओना- ओना खुएल जै छै। से भेलै अहाँके, अलग-अलग दुनू के हिसाब किताब छै।
च्छा।
तकरा ओहि बीच मे अहाँ के रक्ष क्षा बंधन सेहो पकड़ा जाइये नै?
की कहलियै?
रक्षा-रक्षाबंदन सेहो ओही बीच में
हँ-हँ ओहे बीच में रक्षा-बंधन आबै छै। जैबें भाय-बहिनक के पाबैन होइ छै। हलो
नैं, इ तऽ बाहरोके लोकसब अहाँके नैं, बाहरोके लोक सब अहाँके इ सब बात बुझहै छै, हँ पूरा बार-बार इ तऽ अहाँके तकरा बाद आगू आबि जेबै तऽ दुर्गा पूजा भऽ जायत, ने। नव, नव दस दिन अहाँके जे छै से, अकर चो तकरा बाद आबि जेबै तऽ अहाँके किया भऽ जेतै? कोजगरा भ जेते ने। कोजगरा भ जेतै, कोजगरो मे है। नय ओ छै अहाँके जेना, हम सभ छियै ने।
हँ।
तऽ हमरा सब मे जे विवाह भेल रहै छै अहाँके। नया -नया साल भरि के अन्दर जे भेल रहे छै। तऽ ओकरे कोजगरा होइ छै अहाँके, ओहिमे अहाँके मखान सब बाँटल जाइ छै। पूरा गाम जे छै, हँ पूरा गाम अहाँके मखान बा बाटल जाइ छै, लोक सबके हकार देल जाइ छै है। लोक सभ अबै छै, आ माछ -भात के भोज कयल जाइ छै। से भेलै अहाँ के, ठीक छै अलग -अलग आदमी, अलग- अलग चीज सब मने जाने छै ई चीज के, हैना! से बात छै।
इह भेले य कि, अपना मिथिला में बहुत रंग के पाबैन होइ छै, मतलब कते कतेक आदमी कतेक पाबैन के जान ने।
हँ, अलग -अलग अथी सँ जानल जाइ छै, उएह बात हम करे कहै छलहु हँ, फेर भ भरदुतिया भ गेल। बाहर के लोग, भाइदूज भाईदूज के नाम से जाने छै।
हँ ई तऽ जाने छियै कि भाइ
ई तऽ पूरा हँ भाय दूज होइ छै, भाय दूज। पाबैन छठि तऽ पूरा अहाँके सब अहा जैन। क छै छठिके बारे मे तऽ कोनो कहनाइए नय छै, विश्लेषणे नय करनाइह छै।
सर यो छठि मे कतेक नीक लागै छै।
हँ छठि मे बढ़िआँ लागै छै, हँ बढ़िआँ लागै छै। जतय -जतय अहाँके मनायल जाइ छै, ओतय -ओतय जे छै। से बढ़िआँ लागै छै, तकरा बाद कनिये आगू बढ़बै। तऽ कथी ऐब जैत, देवोथान एकादशी। ओहो दिन अहाँके सभ की केने रहै छै, व्रत केने रहै छै, ने। व्रत पुरा अहा के जे दिन- राईत चले छै आहा के राइत तऽ हँ केयओ -केओ अहाँके, पूरा दिन आ पूरा राति करै छै। तकरा बाद प्रातः काल खाइ छै, आ केओ -केओ करै छै पूरा दिन। हँ पूरा दिन, आ राति मे फलाहार केलक। आ फेर ओहिके प्रातः काल जे छै, से भोजन केलक। जे नमक वला भोजन छै।
हँ।
है ने, तकरा बाद अहिना -अहिना कऽ कऽ जे छै। पूरा साले -साल पूरा पाबैन अहाँके मिथिलाञ्चल मे। पूरा नीक जकाँ जे छै, से हँ मनायल जाइ छै। आ सभ गाम के लोक जे छै, एकरा बढ़िआँ सँ मनाबै छथिन। है न। जत रहै छथिन ओत प्रचार करै छथिन छै कि नै।
हँ ई त